वरुण देव
जय वरुण देव सब ठीक।
अथोव
हले तो उहो सुबु सांड सांड हलंदो आह। उहो त सुबु उथी वेंदो आह। उहो नवें खां पहिरियों पहिरियों उथी वेंदो आ। मां घर में माइ न लॻाई पाण ई कंदी आ सब कुछ। हिकु पेशानी खडे थोर हम
हा सइ आह ॿियो छा। एक्सरसाइज़ थी वेंदी आहे इन्ही बहाने। अऊं दादा वया दुकानदारी
ई आ
कल वयव कल वया हुयव काथे वया हुयव?
न न न काॾे बि न वयासे। घर में ई वेठा से। लैपटॉप ते टीवी में अटैच कयो मुवी पुरी बि न ॾिसी सघिया। नींॾ अच्ची वई।
सेकेंड पार्ट
न-न अञा फस्टॅ आ न ॾिठो आहेन।
अच्छा त फर्स्ट त टीवी ते बि टीवी ते बि अची वयो आह। ॿ दफ़ा अची वयो आह।
हा अल मूंखे त मूवी ॾिसण में मज़ो न सिर्फ़ हॉल ते ईंदो आह। घर में मूंखे बिल्कुल बि न पसंद। ॿियो छा। कुछडिस्टबेंस बि न थींदी आहे घर में घर में चार कम इोड़ सकर वटी कल वटी
हूं सइ ॻाल्ह आह।
केहड़ी मुवी आई आ अजकल? आई आ काई सुठी न?
हिकड़ी ॿुधऊ था हाणे केहड़ी मूवी हुई उह? मै वापस आऊंगा करे कोई आहे सिंधीअ जे मथे बि आयो।
त चओ त हलूं था। सुभाणे जो प्रोग्राम ठाहियूं था मंगल जो।
अच्छा हिकु मां अॼु जेकी विडियो उह उहो उहो ई आहे न मैं वापिस आऊंगा? अच्छा हुनजो कुछ विधो आ मां। मां नालो मूंखे याद नाहे सरदार
मां बि ॾिस दम अगर सौ ॾेड होअ ख़बर न आहे मूंखे। मां बि न ॾिसी आह। मां ॿुधी आहे छड़ी।
अच्छा-अच्छा -अच्छा
दोसान जी मूवी आहे।
हा-हा हा-हा दिलजित दोसान जी हा
हा त अगर सुभाणे जो शो सस्तो मिलंदो शो ज सस्तो हूंदो नी हुनजो त हलंदासीं सौ सवा सौ में ई हूंदो
हूं हूं बेशक राति जो वज हलंदो
हा हा नाइट शो हलंदासीं हलंदी न तूं बि
छा थी करे
न नून आहे मुंहिंजा साणु
अच्छा उहो न आहे
हूं
अच्छां हुते वेठा आहियो
न न कम हिकु कम सां आया हऊं ॿाहर
अच्छा हूं सम्झे थी नी सिंधी सम्झे थी नी
हा सम्झे त पूरी थी ॻाल्हाईंदी ना आहे कॉन्फिडेंस ना आहे हिनखे
हूं हो हिन में ही अची वेंदसि कॉन्फिडेंस हिन
हूं टुटल भजल ई ॻाल्हाए भई ॻाल्हाए त
हा हिनखे रजिस्टर कराए अ चां मूंसां ॻाल्हाईंदी मां सणु साणणु सेखारींदी सब
हा हे बि ठीकु आहे रजिस्टर कराएाएस माता जी तोखे सेखाईंदी च चवनि थी
ॻाल्हाइणु ॻाल्हाइण में साणु साणु सेखारे छॾंदुमि
ॿियो छा अकाउंट त आहे तुंहिंजो बसि थी वेंदो सुठो
अॻिले साल हिनखे मास्टर बि कराए छॾिदवस
हा हिकिड़ो कोर्स ॿुधाईंदमि मां तोखे उहो बि कंहिंजे सिंधीअ में देवनागरी सिंधी सिखी वेंदी तूं जीअं रिंकू थो कमाए असी हज़ार महीनो असी हज़ार हा हिनखे मां ॿुधायां थो भई रिंकू हा हिंदी ईंदी अथसि मां चवां थो रिंकू कमाईंदो आहेस असी हज़ार महीनो त इ मज़ाक म थी सम्झे हिकु बार चओ हिन खे बार हिकु बार हिन खे ॿुधायो हूं जय झूलेलाल
फोन ॾेस जय झूलेलाल बेटा कीअं आहे
ठीकु आ तव्हां ॿ
ठीक बस ठीकु आहे तुंहिंजो मामो रिंकू हुनखे मां ई मोकिलियो हुयो हुते
अच्छा
हा पहिरियों हुनजी तनखा वरी पंद्रहं हज़ार वरी टीह वरी मां उतो निकरी आयमि मां न पई करे सघां त हाणे उहो हुते असी हज़ार थो कमाए सुठी कमु सुठी हा मास्टर बि कयई हुन
हो रिकारर्डिंग जी मासां ॻाल्हायो रिकारर्डिंग जी दिकत न थिए वरी हे छोकिरे सां छोकिरी कीअं अची वई?
ह
असी हज़ार कमाईंदो आ उहो महीने जो तूं बि कर उहो कोर्स सीए जे सीए जे साण कर हो बि कर हो बि कर
हा कमाइण लाइ मल्टीटास्किंग कमु करणो पवंदो
हूं सी ॻाल्हि आ सोर्स ऑफ इनकम वधाइणो पवंदो पंहिंजो
आऊं हिनमें त असांजो बि फ़ाइदो आहे न असांजे घर जी पंहिंजी लैंग्वेज आ
ॿियो छा पंहिंजी लंग्वेज आहे ॿिए कंहिंजी त लैंगवेज आहे कोन परफेक्ट थी वेंदासीं असीं असां
खिल खलंदी हूंदी हीअ त खलंदी हूंदी
हा खिल खिले थी।
छिल दीदी हा दीदी मा थी कमायां
छा
कम आयो तवहां चाहियो था
न हिनजी माउ खे बि न आयो आहे न पोइ कलपे थी हीअं टाइम वेस्ट कयो मां पागल था ठाहिनि चरियो था ठाहिनि स्टोरेज थी भरे हेॾा मैसेज था अचनि ग्रुप में मां त ग्रुप ई छॾे छॾंदसु हे आहे हो आहे
भाभी भई हुनमें हुनमें त शुरू कराइसि की हुनमें अचे कॾहिं सुठी
हाणे त वरुण वरुण जो बि न शुरू थियो आहे मां ॻाल्हि कंदमु हिन बारे। उहा आहे न इकबाल कौर हुनखां त ॻाल्हाईंदमि अॼु भई हिनन। त कम ॾे घटि में घटि आपस में त ॻाल्हायूं। हाणे मां कारां कयां थो हिन जी नानीअ खे कयां थो नोना जी नानीअ खे
नानीअ खे हा ठीकु आहे मुखे बि हुननि जो नंबर मोकलियो मुखे हुननि जो नंबर मोकिलियो। हा हा
थी वयो टाइम हाणे न न हाणे त छह मिंट थिया आहिनि हा हा ॻाल्हायो ॻाल्हायो।
हा
फॉम त भरियो हो हिन जो फिर मां चयो हा मोकलींदमु हाणे
हा हा ओ मनीषा सां ॻाल्हि थी आहे कुछ काई साड़ी पातईं न अञा।
मनी जी सयारी खे चयो आहे हुन खे। ठाहे वई जल्दी।
ॿियो छा हुनजो नंबर लिखी वठे न अधु कलाक में घर में ॿ टे दफ़ा करे छॾ ॻाल्हाए फोन ते ॻाल्हाईंदो।
मां बि त चवां भई ॾह वीह कॉल कर कई त तारा भेट ॾूयू। पतो लॻे साम्हूं वारो बि बोले चवे। मां मांगलिक आहियां छोकरी मांगलिक आहे हिननि जो। थी सघदो आहे मैचिंग थी वञे।
हम
कोशिश त पाणई करणी पवंदी।
सही ॻाल्हि आहे वेई वेई करे कुछ थोड़ई थींदो।
न न ॿियो छा पंहिंजा करणो ई आहे न ज़रूरी करणा बि खपनि हम असांजे लाइ फ़ायदो आहे न।
क्या कह रहे हो अभी पहुंचने वालें होंगे तुम। छा था चओ?
मां चाहियां थी त दिल्ली जे ॿाहिरा जी हुजे।
हा हिकु मिंट होल्ड कजो वीडियो कॉल कर वीडियो कॉल कर। वीडियो कॉल कर हा ॿुधायो दादी।
मां चवां थी मां चाहियां थी दिल्ली जे ॿाहिर जी हुजे न काई छोकिरियूं त हुननि खे मौक़ो खपे मां ही ॾिठो आहे हिकु दफ़ो दिल्ली में घुसी वञो।
हम
हम
रिश्तो मिली वेंदो हीअं ऐं गांव वेंदासीं न। भई छोकिरी ॿुधंदबी पंहिंजो फ्लेट आहे दिल्लीअ में हे आहे।
हा हा हा थी वेंदो थी वेंदो। पॉज़िटिव सोचियो पॉज़िटिव ई थींदो नैगेटिव छाजे लाइ था सोचियो। अहु उहा ॻाल्हि त आहे असां जेको सोचींदा आहियूं चवंदा यूनिवर्स आहे न हुते।
छा आहे होॾे।
मथे यूनिवर्स में वाइट आहे। आजमयो मां त आजमायो आहे भाई हा र्रिटन ईंदयूं आहिनि
हम
चवंदा आहिनि एफॉर्मेशनस वारी हिकु कॉपी ठाहिण घुरजे
जंहिंमें रोज़ु लिखो एफर्मेशन जी हिकु कॉपी ठाहियो हीअ डायरी ठाहियो हा हा उहो हुन में पॉज़िटिव लिखो। भॻवानु शुकर आहे तूं मूंखे हे ॾिनो अथई हे ॾिनो अथई शुखर आहे हा उहो ई थींदो
पेट ते की गोलू बार
कल् त मुंहिंजी बेबी हुते हुई तरण ताल में हुते न हुन उहो झूलो कयो जेको पहाड़नि में वॾो झूलो कबो आहे न अॻिते खाई में वेंदो आहे मूंखे फ़ोन कयईं मम्मी ॾढो डप थो थिए मां न कंदमु पर चयईं न दीदी कंदासे वेही रहिया हुआ चवंदी आहे मुंहिंजी हालत अहिड़ी हुई त हाणे मारे हाणे मारे चइंदी हुअम मां भॻवान खे माता उते न माता गंगा देवी जो सिध पीठ आहे माता रानी जो उते माता रानी जो न
आवाज़ घटिजे थी थोरी
माता रानी जे मथो कटिजी करे उते पियो सती माता जो सिध पीठ आहे शक्ति पीठ शक्ति पीठ चइबो आहे।
समझी वियमि मां
हा त मान हुन खे चयो तूं वञ त हू मूंखे रुख ॾेखारे न पई कल झूले में वेठी ऐं माता रानी खे हुन ऐं चयो कि माता रानी अगरि मां हिनमां ठीकु ठाकु निकिरी आयसि न त मां तव्हां कल सुबुह जो ईंदमु एऐं चवंदी आहे मम्मी उहो झूलो जीअं ई हलियो त असांजो दिलि जीअं निकिरी पहिंरियो असांखे लॻो हाणे असा बचंदासीं ई न ॿिनही ॿारनि मूंखे ॿुधायो। लॻे पियो हाणे असां घर न वेंदासीं बस अहिड़ी हालति थी वेंई हाणे ठीकु ठाकु असां हेठि लथासीं ऐं अॼु सुबुह जो पंजे वॻे उथी करे उते मथे दर्शन करण वई त ट्रैक करे टे चार कलाक हली हली करे चयहूं जीअं ई वियासीं हुन महिल ई दर खुलियो पहिरियों पहिरियों दर्शन असांजो हुयो पंडत असांखे पाण जल ॾिनईं कि जल चाढ़ असांखे उहो विधो जीअं छा
हा त दिलि खां दिलि खां यादि कयो हुन
दिल खां यादि करे ऐं इहो ॾाढो मञंदी बि आहे ज्योतिर्लिंग ऐं सिद्धपीठ ॿई शक्ति पीठ वेंदी आहे हिनखे ॾाढो शौक़ु अथसि की हा मां सभु कयां
हलो सुठी ॻाल्हि आहे।
चवंदा आहिनि न त ॾींहं में हिकु दफ़ो सरस्वती तव्हांजे ॼिभ ते अची करे वेहंदी आहे ऐं उहो पूरो थींदो आहे
हम
हम
हलो मां ॿियो कॉल कयां थो तव्हांखे
हा हा हा हा
ओके जय झूलेलाल
ओके